हेलो
हू की हाल छै
ठीक यऽ अहाँ सबके
नीके छै क की भेल कतहु घूमय ले जाइ छै छलियै कि नेऽ कतऽ जाय बलाा छलियै घुमै लए
घुम लए कनि जाय प छल मंदिर लेकिन नय जा सकै छी आब
की भऽ गेल
छुट्टी पर चल गेलो हँ
जा
अपन सबके तऽ बड़का दिक्कत रहइ छै
आ ओ हो ओ
सोचने छलहु कनि जला मन्दिर जयतु लेकिन आब नहि जाब कोनो बात नहि अगला सप्ताह जा चलियए बा
हँ तब नहि गेली तऽ कि आब अगले स तह चलि जाब
हँ हँ आयल हमर बौआ सब भा आइसक्रीम-आइसक्रीम कुटकुटेस लऽ क किता
अच्छा हँ तऽ बच्चा सबके तऽ इएह सब चाही
हँ गर्मी केहन यए उम्हर
गर्मी के तऽ मते पूछू ए बड गर्मी
एतौ पटनो मे बहुत गर्मी
ओ बड्ड गर्मी छियै मत पूछू
ह घुप कते खराब उगै छै एकदम जला जलाय जका धूप उगै छै
घर मे तऽ हमरा सबके एहन गर्मी लगै छै बाहर वाला सबके की होइ हेतै
ह ह अपना सबके घरमे तेन अपनासँ पाँच गो आओर सुना देबै ऊपरसँ आओर गरम कऽ देबै
ह
ह
ह आओर सब कहउ ने त तऽ कतऽ कतऽ अहाँ कोन कोन धाम पर घुमल छियै
धाम पर तऽ एखन कतहु नहि घूमल छी एखन बौआ सब रहै छी गिर रहा है कोई बात न त एखन कतौ ने घूमै छी कियाकि एक घरे मे रहै छी बच्चा सब छोट ये आब कनि एकरा सब एक दू साल आओर पैघ हु दै छै ओकर बाद फेर सो सोचबे केतौ त जायके
हँ सेहो बात ठीके छै अभी छोट बच्चाके लऽ कऽ बाहर बड्ड परेशानी भऽ जा
ह एखन अठारह जून अठारह मई के हम हमसब जायवला छलहुँ जेनाकि उज्जैन महाकाल
हँ हँ
बीच वाली दीदी सब बड़की दीदी सब सब गेल छलखिन हमर मम्मी सब तऽ हमरो कहलखिन हमर जिया कि चलू अहूँके टिकट कटवा दै छी अहूँ चलू मतलब चारू आदमी हसबेंड अहाँ बच्चा सब लेकिन कहलिय एकरा सबके लके एतै गर्मी में परेशान भऽ जायब तऽ फेर ओ ओसभ उज्जैन महाकाल फेर वैष्णो देवी मथुरा विरन् वृन सब जगह गेलखिन
तऽ आब एतेक जगा घुमलखी न अहू जेती तऽ एते जगह घूमती
हँ तऽ हमरो कहथि तऽ फेर हम नहि गेलहु लेकिन अपन मम्मी के भेज देने छलियै सास के
ह हँ हँ
एतयसँ पहिल लेल तऽ अठारह के ओ निकललक लिन तऽ उन्नैस केऽ पहुँचलखिन साँझ मे अठारह को भोर में जे निकललखिन उन्नैस को साँझ मे पहुँचलखिन तब ओतऽ फेर हमर भैऽ सब पहिले से पहुँचल छल तऽ अपन रिसिप कॉलर म के तब अपन पूरा आठ हजार मे गाड़ी बुक भेले ई सब छलखिन बारह तेरह आदमी छलखिन बच्चा सबके लगााक चारि गो बच्चा छले तऽ सब क लगा क बारह ते आदमी भऽ गेल छलखिन तऽ आठ हजार के एगो गाड़ी बुक भेले भरि दिन मे अपन जते उज्जैन में मंदिर सब य सब मंदिर
हँ मतलब जतऽ जतऽ मने आके ओत तऽ भरि दिनमे घूमिलू
पूरा घुमा द ेल ओक ओ सब उन्नैस बीस के ओतऽ उज्जैन मे घुमलखिन ओकर बाद फेर एकैस गो हुनकर सबके साँझ मे टिकट छला दिल्ली के तऽ फेर ऐकस क साँझ मे ओ सब दिल्ली गेलखिन आ दिल्ली मे फेर सब थाकल छलखिन गर्मीसँऽ एक दिन रेस्ट गेलखिन ओकर बाद फेर निकललखिन तऽ वृन्दावन से मधुरा जते ओतुका एरिया यऽ राधा रानी के कृष्ण भगवान के सब जगह घुमलक िन आ ओकर बाद फेर हुनकर सबके टिकट छलनि कते तारीख एकैस नहि एकैस तारीख तऽ उज्जैनसँ छलै ओकर बाद फेर हुनकर छब्बीस तारीख के छल ओतऽ बैष्णो देवी के टिकट
अच्छा
वैष्णो देवी गेलखिन आ माँ एक तारीख के फेर दिल्ली से वापस टिकट छलनि पटना क दू तारी कमास पूच ल छै
ओ तऽ चलि एलखिन मां
अपन कनि मनी घुमि कऽ आबि गेलै तऽ माँ वैष्णो देवी सब गेबो ने कयल छलखिन
हू
वैष्णो देवी से नहि गेल छलखिन तऽ कहलियनि कनि मायके भेज दे दै छियनि तऽ मायके भेज देलियनि
हू नहि तऽ हमरो मे गाय आयल छै छलखिन मथुरा प्रेम मन्दिर जे है
प्रेम मंदिर माँ सब एखन घुमिकऽ एलखिन ह
हँ तऽ हमरो माँ सब अभी तऽ बड ओ तऽ गर्मी हेते ओतय के पूरा बुझाइ हे कि चपक का सब जे है बुझायत कि आगे बड़े है ई सब मे लातो रखे के ओते अथी नहि रहे है पैर रखे के
देदियऽ पानी दो पानी, पानी के साथ बिस्किट खेबय।
बुझलियै
हँ
हँ हम देखै छी वीडियो तमे मन्दिर त लगे की कखिनन चलि जये, लेकिन बच्चे के चलते आदमी मजबूर भए ज जाइी
हँ देखे पूरा प पानी आइसक्रीम गिरा दी हँ हँ हँ नीक तऽ लागै छै लेकिन की करबै आब कनि पैघ भऽ जेतै तऽ हम त अपना सबके एन्जॉय करैएके छै
हँ इहा बात
हँ कनि बच्चा सब पैघ भऽ जायत तऽ फेर तऽ जिन्दगी जी कनी बच्चो लेकिन जरूरी होइ छै
हँ
ओ बच्चा रहै तऽ भरि दिन बच्चामे बिजी नहि तऽ फेर आलस जकाँ एम्हर सब उम्हर घुमैत रहू घुमैत रहू
इहा सब बात छै
ह ललै आ नन्दु पान दूध-दूध ईसभ नहि पियल चाहत एकरा सब दुआरे एक लीटर के भैंसीक गायके दूध लै छी भैंसीके अलग आबैया गायके अलग आबैया लेकिन ईसभ दूध नहि खाय चाहत एकरा सबके खाली बाहरके सामान दिन भरि दियौ बाहरके सान भोरसँ लोकऽ एखन मे एक सए रुपआ से ऊपर के भोग लागि गेलै हन
हँ ठिक कहै छीएय अहाँ
हँ आ दूध लै छी दूधके की करै छी अपने प प्चायत मिलला कऽ खतम कऽ दै छियै ओना गाय दध चाय हमर घरमे केओ नहि पियै छथिन म्मी भैंसे हुनका पैो द नहि नीक लागै छनि
चाय के लेल तऽ बुझिये तो भइ सियए के दूध नीक होइ है बुझलियै गाय के दूध ओते नहि नीक होय हय लेकिन हमूँ सब गाय में बनबै छी ने तऽ पानि मतलब कनिको नहि रखै छी खाली दूधमे बनबै छी तऽ बुझियौ कनी नीक
हँ हँ गाय के दूध पातर होइ छै एना लेकिन बच्चा सब के पिय ले तऽ गाय दूध नीक होइ छै ताहि दुआरे एक लीटर के रोज गाय के ले छै ह आ ओ सारा दूध के म एम्हर सभ एम्हर पीलहुँ तऽ पीलहुँ हम ओना बौआ दूध पियै या हमरो वला छोटकी एखन तऽ माँ तऽ बिगड़ैत रहै छैथिन पी लै लए लेकिन कहियो कहियो मोन होयैत तऽ पी लेत जेना रातिमे मोन भेल तऽ पी लेलहुँ आ नहि मोन करत तऽ हमहूँ नहि पियअब तऽ ओकरा चाय सभमे मिक्स कऽ कऽ अपन खतम कऽ दै छियै
हँ
क हमर सबके तऽ एखन बिल्डिंगग के नीचा में मतलब एलै हन दूध दुहै लए सामने में दुही के दैय पटना पटना में मतलब सामने में दूध दूहत बा
अच्छा तऽ गाय रखने हेथिन तब ने म तब नीचाँ में गाय गाय रखने छथिन
हममे रखने छी दोसर हँ हँ जे दूध बेचै छथिन से रखने छथिन
तब तऽ दूरो न जाय पड़े है ठीक है कि जना नीचे में मि
हँ हँ खिड़के से सामने मे देखै ओकरा सब के दुूहैत आ ओ घर मे पहुँचा दैयै एखन तऽ दूध के कनि दामो बैढ़ बढ़ि गेले हे
दूधके दाम तऽ बड्ड बढ़ल हइ कतयसँ कतय चलि गेलै अभी साठि रुपए चलै हइ गाँव घर में
कथी के गाय के क भैंसी के
नहि भैंसी के गाय के तऽ कछु कम छै पचास रुपे साइद
नहि एत पटना में यए गाए भैँसीके सत्तरि रुपैआ के जी आओर कथी गाएके यए पहिले लैत छलए चौंसठि आब कनि चारि रुपैआ बढ़ा देलक तऽ आब कहलकै हन एहिबेरसँ नहि चौंसठि नहि तऽ चौवन रुपैआ किलो पहिले लै छलय तब आ अन्ठावन रुपैआ किलो कऽ देलक हन
तऽ बाहर सभमे कनि महग देब करे हइ गाँव घर सँ आ आदमी मजबूर रहै हे। न बच्चा सब के चलते तऽ ले ही पढ़े हय। चाहे चाय में जेकरा निशा है, उ सब तऽ पीबे करते।
हँ चाय तऽ हमहुँ सब ब पियै मम्मीके कारण मम्मी हमर चाय बड्ड पियै छथिन ने
हुँ- हुँ।
भोर में हुनका चारि बेर कमसँ कम चाय चाही आ फेर साँझमे हमस दू बेर।
नहि य तऽ हमरा सबके चारि बेर नहि बने हे, दू बेर बने हे, एक बेर बुझियौ। भोर में उठली तऽ ओ खीन बने है। ओकरा बाद जब खाना पीना सब नास्ता खाली नास्ता बन जाय है, ओकरा बाद। बने बनबै छै। मतलब फेर काम धन्धा भेल अऽ। पर बनेरी। दू बेर भोर में बनि जाइ है।
ह हमरा सब घर में माँ के कारण। ज्यादा चाय, ओना माँ नहि रहै छथिन तऽ ओ तऽ चाय नहि पियए छिय हम। लेकिन, माँ संगे माँ अकेला नै। पिय माँ के संगे हमहु, पिय ले छी तऽ हमरो कनी डॉक्टर मना केने य, लेकिन तयोऽ पीयै छी अपन चाय जते बेर बनबै छी ओते। देेब।
हँ तऽ उहै। हो हे, जाय बेर बनाऊ कनी-कनी तय बेर पिय छी।
तऽ मतलब शादीसँ पहिले एको बेर चाय नहि पियै छलहुँ, आइ तऽ पता नहि छह- छह बेर पाँच बेर पाँच- पाँच बेर चाय पियै छी।
ओ।